हलो हलो
हलो
नमस्कार
क
सब ठीक छै न
हँ ठीक छै
कली हम गामक अपने खाउ कहलियै हम गामक वार्षिक आ सच कहू तो ओहि मेलाक रौनक देखिक के मन बहुत प्रसन्न भए गेल
जी गाँवक मेला वास्तव मे ग्रामीण जीवनक बहुत सबसे सुन्दर जीवन नत परम्परा मे से एक मानल जाइत अछि
बिलकुल बिलकुल मेला शुरू होइते पूरा इलाका रंग बिरंग सजावट संगीत आ लोकशब्द भीड़ से भरि जाइत
हँ आ दूर दूरक गाम से लोक सब पर परिवारक सङ्ग मेला देखैत आबैत छथि जाहि से वातावरण ओरो महत्वपूर्ण जाइत छै
सच कहू त बच्चा सबक खुशी देखभाल योग्य होइत अछि कियाकि ओ सब झूला खिलौना आ मिठाई के दुकान देखी के बहुत उत्साहित भए जाय छथिन
बिलकुल बच्चासभ बच्चासभ लेल मेला एक एहन अवसर होइत अछि जाहि लेल ओ पूरा वर्ष परिक्ष परिक प्रतिक्षा करत छथि
जे मेला के मैदान मे बहुत पेघ झूला लगाओल गेल छल जहीं पर युवा आ बच्चा सभ खूब आनद लए रहल छले
हँ झूला मेला के मुख्य आकर्षक मे से एक होइत अछि आ ओकरा देखैत लोकसभक मन खुश जाइत अछि
हँ हमरा लगैत छै जे मेलाके सबस विशेष बात स्थानीय संस्कृति य परम्पराक प्रदर्शन होइ त छै
सही कहलियै लोकनृत्य लोकगीत आ संस्कृत कार्यक्रम ग्रामीण जीवन सुन्दर झलक प्रस्तुत करैत अछि
सच कहू त कालहि रतिमे लोक कलाकार सबक कार्यक्रम देखि के बहुत आनन्द आयल
हँ एहन कार्यक्रम पुरान परम्परा के जीवित राखबाक महत्वपूर्ण माध्यम होइत अछि
कलिय हम देखलियौ जे बहुत रास हस्त शिल्प आ घरेलु सामान दुकान सेहो लगाओल गेल छल
बिलकुल मेला केवल मनोरंजन नहि बल्कि स्थानीय व्यापार आ रोजगार लेल से ओ महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करैत अछि
हमरा लगित छी जे मेला ग्रामे अर्थव्यवस्थाकेँ मजबूत करबाकमे सेहो योगदान दैत अछि
हँ क्यूंकि छोट व्यापारी आ कारीगर सब एहि अवसर पर अपना सामान बेचैके नीक आदमी करैत अछि
ह सच कहू तो मेला के मिठाई के दुकान सब बहुत आकर्षक लगैत अछि विशेष रूपसँ जलेबी आ खाजा
बिल्कुल बिना स्वादिष्ट पावक मेला अधूरा मानल जाइत अछि
कहलिय हम अपन मित्र सबक संग बहुत रास दुकान घुमलियौ आ किछु स्मृति चिन्ह सेहो खरीद लियौ
ई अनुभव देखि के यादगार बनि जाइत अछि क्यकि मेला केवल खरीदारी नहि बल्की खुशी मटक अवसर सेहो होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे मेला सामाजिक मेलजोल पढ़ेबाक सभसँ नीक माध्यम अछि
बिलकुल कतेको लोक एहि अवसर पर अपन पुरान मित्र रिश्तेदार से भेट करैत अछि
सच कहू तऽ गाँवक मेला ग्रामीण जीवनक सादगी संस्कृति आ सामूहिक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करैत अछि
हँ एहि कारण मेला केवल एक आयोजन नहि बल्कि लोकसभा भावना परम्परा जोड़ल उत्सव होइत छै
सही कलियौ गामक मला आनन्द संस्कृतिक व्यापार मनोरंजन आ सामाजिक त अद्भुत सगम अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन जुड़ी जड़िय राखैत छी
बिल्कुल मिलक सभसे सुन्दर बात होइत अछि जे छोट छोट छोट बच्चा सभ बुजुर्ग ताके सभक चेहरा पर खुशी आबैत अछि
ह कल्हि हम देखलियौ जे बुजुर्ग लोकसभ सेहो अपन पुरान मित्र सबक संग बैसल गप गप करि रहल छलाह
सहि कलिय मेल केवल मनोरंजक नहि बल्कि सामाजिक सम्बन्ध मजबूत करबाक अवसर सेहो होइत अछि
हँ बिलकुल बिलकुल सच कहू त मेलाक भीड़ में पूरा गाम एक परिवार जका लगात अछि अछि
बिलकुल एहन माहौल रोज रोज देखबाक लेल नहि भेटैत अछि
कली हम देखलियौ जे कतेको लोको अपन बच्चा सबक लेल खिलौना कपड़ा मिठाई खरीद रहल छला
हँ बच्चा सब लेल मेला सपना जेकाँ होइत अछि जेते हर तरफ रङ्ग आ खुशी देखबाक लेल भेटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मेलाक मिठाइ सुगन्ध दूर से लोक सब के आकर्ष सित करैत अछि
बिलकुल गरम जिलेबी रसगुल्ला खाजा आ लड्डू दुकान सब आओर हमेशा भीड़ लगत रहैत अछि
सच कहू त कली हम अपन मित्र सभक संचार आ पकौड़ी के बहुत आनन्द ले लियौ
हँ मेलाक के स्वादिष्ट भोजनक चर्चा मेला समाप्त होइला बादो बहुत दीन तक चलैत रहैत अछि
कहलियी हम देखलियौ जे कतेको कलाकार जादू आ कर्तव्य सेहो देखा रहल छलाह
ई कार्यक्रम बच्चा सब आ युवा सब लेल बहुत आकर्षक केन्द्र बनैत अछि
ह हमरा लगैत अछि जे मेला लोकक भीतरक तनाव कम कै कै खुशी आ उत्साह भरी दैत अछि
सही कलिय किछु घंटाक लेल लोक अपन दैनिक चिन्ता आ परेशान सभ भूल जाएत अछि
सच कहू तो मिलाक रङंग बिरङ्ग रोशनी प्रातिक समय आओर सुन्दर दृश्य प्रस्तुत करैत अछि
बिल्कुल राति मे पूरा मेला एहन चमकैत अछि जेना कोना उत्सवक नगरी बनि गेल हो
नहि हम देखलहु जे लोक कलाकार सब पारम्परिक गीत आ गा रहल छलाह आ लोकसभ ताली बजाए क हुनकर उत्साह बढ़ा रहल छल
हँ एहन कार्यक्रम हमर संस्कृतिके जीवित राखबाक महत्वपूर्ण माध्यम अछि
हमरा लगैत अछि जे नई पीढ़ी के एहन मेला अवश्य देखबाक चाही ताकि ओ अपन संस्कृतिसँ जुड़ल रहि सकत
बिल्कुल आधुनिक जीवन व्यस्तता बीच एहन योजना सभ संस्कृत पहचानके मजबूत बनबैत अछि
सच कहू तो गाँवक मेल केवल एक दिनक योजना नहि आयोजन नहि बल्कि लोक सेवक भावनात्मक जुड़ाव प्रतीक होयत छै
हँ एहि कारण लोकोसब वर्ष भर अगिला मेलाक प्रतीक्षा करैत रहैत अछि अछि
हमरा विश्वास अछि जे जतेक दिन आन मेला आयोजित होइत रहत ओतेक दिन हमरा परम्परा आ सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहत
सही कहलिए गांवक मेला खुशी अपनापन संस्कृति व्यापार आ सामाजिक एकता एहन सुन्दरता सग्राम अछि जे ग्रामीण जीवन के जीवित आ यादगार बना दैत अछि
बिलकुल बिलकुल जखन मेला समाप्त होइ लगैत अछि तखन मनमे एक अलग प्रकारक उदासी सेहो महसूस होइत अछि
बिलकुल बिलकुल क्यूंकि किछु दिन धरिे चलनिहर ई उत्साह लोकसभक जीवन भ बहुत रास खुशी भारी देैत अछि
सच कहू तऽ मेलााक अंतिम दिन लोक सभ हर दुकान आ कार्यक्रम के ध्यान से देखैत छथिन जेना किछु छूट नहि जाइ
हँ क्यूंकि फेर एहि तरहक माहौल देखबाक लेल पूरा एक बस प्रतीछा करत पड़ल अछि
बिलकुल बिलकुल कल्हि हम देखलहुं जे बहुत रास लोक अन्तिम दिन विशेष खरीदारी करि रहल छलाह
सही कहली कतेको व्यापारी अन्तिम दिन विशेष छूट सेहो दैत छथिन
हमरा लगैत अछि जे मेला स्थानीय कारीगर सभ लेल बहुत महत्वपूर्ण अवसर होइत अछि
बिलकुल ओ सब अपन मेहनत से बनावल वस्तु लोक सब तक पहुँचल सकैत अछि
सच कहू त बाँस लकड़ी आ माटिके बनल समान देखेके ग्रामीण कला सुन्दरता स्पष्ट देखा जा सकैत अछि
हँ ई सब वस्तु केवल सामान्य नहि बल्कि स्थानीय संस्कृति आ परम्परा प्रती क होयत अछि
कल्हि हम एक बुजुर्ग कलाकार से बात कलियौ ओ अपन हस्तशिल्प इतिहास बता रहल छलाह
एहन बातचीतसँ बहुत किछु सीखबाक अवसर भेटैत अछि
हमरा लग त छै जे मेला केवल मनोरंजन नहि बल्की सीखबाक सेहो एक पैघ माध्यम अछि
बिलकुल एतह इतिहास संस्कृत कला आ व्यापार संभक संभक देखबाक लेल भ पटैत छी
सच कहू तो मेलाक मंच पर होनिहार नाटक आ लोकगीत बहुत रोचक लागैत अछि
हँ ओ कार्यक्रम समाज समस्या इतिहास आ परम्परा बारे मे से हं सन्देश दैत अछि
कल्हि रातिमे पूरा मेला रोशनी से जगमगा रहल अ छल आ वातावरण बहुत सुन्दर लागैत
सही कहलिए ओ दृश्य लोकसभ मनमे वर्षों धरि बसल रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे बच्चा सब अपन बचपनक सबसे मधुर स्मृतिमे मेला अनुभव अवश्य याद रखैत
बिलकुल खिलौना झूला मिठाई आ मित्र सभक सङ्ग बितावल समय जीवन भरि याद रखैत अछि
सच कहू तो मेला लोक शब के एक दोसरक नजदीक आनैत अछि
हँ सामाजिक मेला मेलजोल बढ़बैके लेल ई बहुत प्रभावी मञ्च होइत अछि
हमरा विश्वास अछि जे आधुनिकता बढ़बा बादो गाँवक मेला अपन महत्व कखनो नहि होयत
बिल्कुल क्यूंकि ई केवल एक कार्यक्रम नहि बल्कि लोक सब भावना परम्परा आ आ संस्कृति पहचान जीवनित प्रतीक अछि
सही कहलियै गाँवक मेला आनन्द अपनापन परम्परा संस्कृति आ सामाजिक एकता एहन अद्भुत उत्सव अछि जे ग्रामीण जीवनक आत्मा के जीवित रखैत अछि
बिल्कुल मेलाक सभसँ विशेष बात ई होइत अछि जे ओ गामक लोक लोक सबके एक दोसरक नजदीकी आनैत अछि आ अपमान अपमानक भावना मजबूत करैत अछि
जखन हजारो लोक एके स्थान पर खुशी से जुटै छथिन तखन पूरा वातावरण उतसामय भय जायत
सच कहूं तो मेलाक के तैयारी सेहो बहुत दिन पहिनेे से शुरू जाइत अछि आ गामक लोक सब एहि लेल बहुत उत्साहित रहैत अछि
हँ कतेको लोग अपन घरक सफाइ करै छथिन नव कपड़ा किनै छथिन आ मेलाक स्वगतम तैयरी करै
हमरा लागैत अछि जे ग्रामीण जीवनक सबस रंगीन आ आनंदमय अवसर सर होइत अछि
बिलकुल कियाकी दैनिक जीवनक व्यस्तता बीच